मित्र नमस्कार
नमस्कार
की हाल चचाल अछ
हालचाल तऽ हमर बढ़ी अ छी
मित्र हमर छोट गामे जखन से ई नौह क नहर बनल अछि तखन से खेती बाड़ी मे बहुत पघ परिवर्तन देखबा लेल रहल अछि आ आब लोकसभ अपन खे खेतक सिंचाइ लेल बरखापर, निर्भर रहबाक बाध्यता सँ धीरे धीरे मुक्त भऽ रहल अछि
अहाँ बिलकुल सही कहि रहल छी किएक तऽ नगदेव पानि समय पर भेटलाक धान
गहूँम मक्का आ तरकारी सभक उतज पहिरनेसँ बहुत बेसी भऽ गेल अछि जहि किसान सभक आमदनी सेवन लगातार बढ़ि दे अच्छी
हँ पहिने जखन बर्खा कम होयत छल तऽ खेतसभ सूखा जाइत छल आ किसान सभ बहुत चिन्तामे पड़ि जाइत छल मुदा आब नहरक पानि सा समय पर सिंचाई भईल जाइत अछि सिंचाइ खेती सुरक्षित बनि गेल अछि
नहाय बनबाक बाद केवल खेतीमे सुधार नहि भेल अछि बल्कि गामक आर्थिक स्थिति सेहो मजबूत भेल जाय अछि कारण किसान सबक मेहनती उचित परिणाम आ सब सब देखबाक लेल भेटैत अछि
हमरा लगैत अछि जे सरकार द्वारा बनाओल गेल ई नहर गामक विकास एक एकटा महत्वपूर्ण आधार बनि गेल अछि कारण एहिसँ हजारो लोकक जीवन मे सकारात्मक परिवर्तन आयल अछि
वास्तव मे नहर केवल पानि स्रोत नहि बल्कि गामक समृद्धि खुशहाली आ आत्मनिर्भरताक प्रतीक बनि गेल अछि जाहिन सभ गामवासी गर्व महसूस करैत छथि
हँ नहरक कारण आब गामक युवा सब सेहो खेती दिस आकर्षित भहि रहल छथि कारण हुनका सभके बुझाइत छथि जे आधुनिक सिंचाईक सुविधा रहय तै खेती सेहो लाभदायक व्यवसाय बनि सकैत अछि
जँ किसान समय पर सिंचाई करि सकैत छथिन तऽ ओ सब नवीन तकनीक प्रयोग सेहो करैत छथि जाहि कम मेहनत मे बेसी उत्पादन प्राप्त होइत अछि आ समयक सेहो बचत अछि
हमरा मोन पड़ैत अछि जे पहिने बहुत राज परिवार रोजगारक खोज मे शहर जायइत छल मुदा आब खेतीस नीक आमदनी होमय लागल अछि ताहि कारण बहुत लोको अपन। गाव मे रहिके काज करब पसिन्न करैत छथिन
ई परवर्तन बास्तवमे नजकऽ देन अछि कारण जतेक नीक सिंचाइक व्यवस्था होइत अछि ओतेक किसान। आत्मविश्वासक संग खेती करैत छथि आ भविष्य मे लेल योजना सेहो बनबैत छथिन
सही कहलहु नहरकऽ पानिसँ आप केवल एक बेर नहि बल्कि वर्ष मे दू तीन बेर फसल उगा ओल जा रहल अछि जाहिसँ किसान सभकऽ आ निरन्तर बढ़ि रहल अछि आ गाम कऽ बाजार सेहो सक्रिय बनि रहल अछि
ह आप तरकारी फल फूल आ अन्य नगदी फसल कऽ खेती सेहो बढ़ल अछि जहाँ स किसान के स्थानीय बाजार कऽ अतिरिक्त दोसर सरदामे सेहो अपन उपज बेचबा कऽ अवसर भेटैत अछि।
हँ बिल्कूल हमरा लगैत अछि जे नहरक उचित देखभाल आ समय समयपर सफाई बहुत आवश्यक अछि ताकि पानी प्रवाह निरन्तर बनल रहै आ कखो। खेती प्रभावित नहि होई
ई बात। बिल्कूल सही अछि कारण नहर मे गा भरि जाय अथवा कचरा जमा भए जाय तऽ पानिक प्रभाव भावित। भऽ सकैत अछि आ किसान सभ के फेर कठिनाई भऽ पड़ि सकैत अछि ठीक।
ह गाम कऽ प्रत्येक नागरिकके ई जिम्मेदारी बुझबाक चाही जे ओ नहरमे कचरा नहि फेकय ओकर स्वच्छता बनौने रखै ताकि सभ लोक के समान रूप मे लाभ भेटैत रहै
जखन पूरा गाम मे मिलकर नहर कऽ सुरक्षा करैत अछि तखन सरकारी। योजना कऽ वास्तविक लाभ सभ लोकग धरी पहुँचते आ विकासक गति सेहो तेज होइत अछि।
ह हमरा विश्वास अछि जे जहाँ एहि प्रकारके नरक। उपयोग सोची समाजिक कयल जाय तऽ आनेवला पीढ़ी सेहो एकर लाभ उठाओत आ खेती मे निरन्तर प्रगति होइत रहत।
सही केलहु। कारण प्रकतिरि कऽ संधनक संर्षण करब हम सभ के नैतिक कर्तव्य अछि आ नहर सेहो एहिह महत्वपूर्ण संसाधन सभकेसँ एकटा अछि।
बिल्कूल नहर कऽ कारण भूजलपर निर्भरता सेहो कम भेल अछि जहिसँ वातावरण कऽ संन्तुलन बनल रहैत अछि आ भविष्यमे पानि संकट कम होयबा कऽ सम्भावना बढ़ैत अछि
एहि कारण पर्यावरण संरक्षण मे सेहो नरकऽ महत्वपूर पूर्ण योगदान मानल जाइत अछि। कारण जल कऽ उचित उपयोग सभक हितमे होइत अछि
ह हमरा बहुत खुशी होइत अछि जखन हम देखैत छी जे हरियर कि भरल पोखरे आ मुस्कराबैत किसानसभ नहरकऽ पानिसँ अपन मेहनत निक फल प्राप्त करि रहल छथिन।
ई दृश्य वास्तव मे प्रेरणादाय कऽ अछि कारण एहिसँ बुझाय अछि जे सही योजना आ सामूहिकऽ प्रयासँ कोनो गाम मे समृद्धि बनओल जा सकैत अछि
विद्यालयमे सेहो बच्चा सभके नहरकऽ महत्व विषयमे जानकारी देल जयबाकऽ चाही ताकि ओ सभ बचपनसँ जल संसाधनक महत्व बुझी अछि
हमरा लगैत अछि जे प्रत्येक गाम मे एहन उपयोगी नहर लगबाकऽ चाही जहिं किसान सभके समय पर पानी भेटत आ गाम आर्थिक रूपं मजबूत बनाए
हँ सरकार प्रशासन आ गाम कऽ लोकसभ जा मिलिक ई काज करथि तऽ दिक्कत हजारो गाम खेती क्षेत्रमे आत्म निर्भर बनि सकैत अछि।
नहर केवल पानी देबाकऽ मध्यम नाहि अ बल्कि ई किसान सभ आश विश्वास मेहनत आ उज्जल भविष्य मे मजबूत आधार सेव अछि
हमसभके सदैव नहरक सम्मान करबाक चाही एकर सुरक्षा करबाक चाही आ जल कऽ दुरुपयोगसँ बच पा चाही ताकि समाजक प्रत्येक व्यक्ति एकर लाभ उठा सकै
हमरा विश्वास अछि जे हम सभ मिल कऽ नहरकऽ संरक्षण करब तऽ हमर गाम निरन्तर विकास करैत रहत किसान खुशहाल रहतक आ प्रकृति सेहो सन्तुलित रहत।
अहाँकेँ सभ बात सुनयके हमरा पूरा विश्वास भए गेल जे नहर वास्तव मे छोट जीवन रेखा अछि आ एकर महत्व हम सभके एक संर्षण आ सदुपयोग सद करैत रहबाकाह
हमरा लगैत अछि जे नदक निर्मान केवल वर्तमान पीढ़ीक लेलऽ नहि बल्कि आने वाला पीढ़ी भविष्य मे सूचित बन बैके दिशा मे उठओल गेल एकटा अद्य महत्वपूर्ण कदम अछि जहि सभ लोको दीर्घकाल धरि लभान्वित होत
अहाँ एकदम सही कहू रहल छै कारण उचित प्रबन्धन। होइत रहत किसानके कहियो पानि कऽ अभावाव सामना नहि कर करत आ खेती निरन्तर मार्ग पर बढ़ रहत।
आब हमरा गाम मे किसान सभ के आधुनिक बीज उबर कऽ आ कृषि योजनाक प्रयोग करय लागत छथिन कारण हुनका विश्वास भए गेल अछि जे नहरा करण। संचाक समस्या आब बहुत हद धरि समाप्त भऽ गेल अछि
जखन खेती सफल हो तखन गाम मजदूर आ छोट छोट सभ सेहो विकसित होइत अछि सम्पूर्ण गाम कऽ व्यवस्था मजबूत
पहिने मजबूत रास खेत बंजर पढ़ल रहल छेल मुदानद आबि गेलाक बाद अन्य खेत सभ केँ सेहो हरियर फसल लेलऽ तऽ हाय देखाय तऽ कि जे देखिक सभके बहुत प्रसन्न होइत अछि
कि परिवर्तन कऽ मेहनत नहि बल्कि जल संसाधनक सही ऊपर उपयोग परिणाम। अछि जाहिसँ सम्पूर्ण समाज लाभ प्राप्त करि रहल अछि।
हमरा लगैत अछि जे प्रत्येक वर्ष नग कऽ सफाई आ मरम्तिक विशेष ववस्था होबा कऽ चाही ताकि बढ़बाक समय पे पानि कऽ प्रभाव बिना कोनो बाधा जारी रहल।
ह गाम कऽ युवा सभ सेहो एहि अभियानमे भाग लए सकै कारण जह सभ नर कऽ देखभाल करैत छनि तऽ एकर उपयोगिता बहुत संघर्ष धरि बनल रहत।
जल जीवन कऽ अधार अछि आ नहर एहि जलके सही समयपर खेत धारी पहुँच चाय। वाला एकटा महत्वपूर्ण माध्यम आ जहिस किसानक मेहनत सफल मन
नारक कात आब गामे हरियाली बढ़ल अछि वातावरण शुद्ध बनल अछि अचारू कऽ हम सभके सुन्दरता सेहो बहुत आकर्षक देखायैत अछि।
जखन किसान आर्थिक रूपणसँ मजबूत होइत छथिन। तखन ओ अपन बच्चा सभके नीक शिक्षा दे सकैत छथिन। जहि पूरा समाज शिक्षित आ जागरूत बनैत अछि।
एहि प्रकारे देखायल जाय ते नहर केवल खेती नहि ही सुधारत। बल्कि शिक्षा स्वास्थ्य आ सामाजिक विकास म सेहो महत्वपूर्ण योगदान दैत अछि
हमरा इच्छा अछि जे हमर गाम कऽ लोक सभके सदैव मिली जुली कर नारकऽ सुरिक्षा करथि आ एकर ददुपयोग करेलू नहि होबाक दती।
हँ बिल्कूल जहाँ हमसभ पानीक एक-एक बूँदक महत्वपू भविष पीढ़ी के जल संकट। सामना नही करे पड़त।
सरकारक संग संग आम नागरिक कऽ सेहो ई कर्तव्य बनैत अछि जे ओ प्रगतिरिक संसाधन कऽ सुरक्षा करैत आ विशेषज्ञ योजना केँ सफल बनायब
हँ नहर कऽ किनार में लगाओल जाय तऽ माटी कटाव कम होएत। वातावरण हरिहर रहत आ जल संरक्ष में सेहो सहायता भेटत
गाम कऽ सब बच्चा सब केँ विद्यालय में नहर जल संरक्षण आ पर्यावरण कऽ महत्व